खुश रहू आवाज नहि आबैया बौआ किछु होइया कि
हँ तऽ बे नहि
कनी नीकसँ बाजू ने बौआ कनि फ्रेश भऽ कऽ बिलकुल आवाज झटपटा रहल यए अहाँके
तबियत ठीक ने अछि दीदी
अच्छा और सब तहन कहियौ ठीक छी
और सब ठीक छी बौआ ठीक छै
हँ हँ बौओ ठीक छैथ
आओर सब कहियो नया हाल समाचार
नयो हाल समाचार सभटा ठीक यए अहाँ कहियौ
खाना की बनेलहुँ हे अहाँ
खाना बनैया बौआ मटन अथि मास आ भात से सब बनैया
हँ
आई मन होइ छले कनी ई सब खा ली आब किछे दिन आब चेल जायब सासुर ताहि दुआरे माँ कहलके माँ कहलकै जे कनि मटन बना दै छियो खा ले तहि दुआरे
गोइ छारैत माँ बनबै छथि अच्छा
माँ हाथ के बड़ सुअदगर होइ छै तऽ माय बनबै छथिन आओर सब तहन कहियौ
आओर सब ठीक छै हमहुँ खाना पीना भए गेल अछि
की करै छी तऽ
किछो नहि दीदी बैसल छी अपन कहियौ
हमरो हमरो सबके सबटा ठीक ठाक ये आब देख देखियौ हमहु दू दिन से डॉक्टरे के चक्कर लगबे छलौ हें
हू
आ हमरो सएह ये मोनके आइकइल के लोक देह है के हँ हँ ठीक ठीके ये जहने एक किरनी पर छी तहने तऽ ठीके रहब
हँ हँ नीक नीक हँ हँ बिलकुल ठीक रहब हमहुँ आय गोबर के चिपरी पतलो हैं
गोबर के अथी चुपड़ी पथलहु ह देवाले पर पाथेतेबे ने
हँ हँ दीवारे से पहिले हाथ पर ऐना कऽ बना बनाकेय फेर दीवार पर थप्पा दऽ दै छियै अहाँ अपन अहूँके बनबैके हइ
हँ हँ हमहुँ बनबै छी चिपरी बनबै छी की करबै कनि काज आबै छै बौआ दुआरे कनि गोबर कम छुबै छियै क बहु हा
नीक करै छी कम छुबै छी ओर कथि कहै छै अचार बनेलहु हें आमके कटहलके अचार
कलकतियो पकैत हैत
हँ हँ कलकतियो पहुकेत हैत
अच्छा नीक या
बनेलहुं हैं अमूट बनेलहुँं हैं
मिला क दे कटहर आम सब के बनै छै ने
हँ हँ
हमरो दाय बनबै छलैया हमरो दाइ बनबे छले कटहर आम के अचार हमर नानी हाथतक जे अहाँ अचार खेैतिये
हँ दिदी तेने छी हमँ आ हँ हँ
होयताे जे की कहू हमर नानी जे अचार बनबै छलहुँ हेँ
हँ हमहूँ खेने छी हमरो बड़ नीक लागैए अहाँके नानीके अचार पहिले तऽ भेजो दै छलहुँ अहाँके
हँ आब नानिए नहि छैथ नानिए नहि छैथ तऽ की मामो सब के नहि भऽ पाबै छ अचार मामो सब आ कीन के खाय छलै चार ओते दिन तऽ नानी बनबै छलखिन मामा सब गाँवमें रहै नहि छथिन एलैत अहुबेर नानी के बरखी मे एलखिन
हँ
बर्खी भ गलै आ चैल गेलखिन नहि रहै रहै छैथ तीन नाना बाबा रहै छै माल जाल सबटा छै ने नानी गाँंवमे तऽ नाना बाबा छथिन और मामी छथिन
ओ मामीे अचार नहि बनवला अबैय
नहि होइ छै फूरसत दू एकटा बच्चा छै फेर घर दुआरि आए
चेल जा ले करु कनि घुम फिर लेम्हरु
नैहरो नहि जायल होइया की कहू घर आश्रम ककरो छोड़ेवला होइ छै नहि छोड़ेवला होइ छै
हँ हँ से तऽ बात अहाँ सहिए कहै छी
हँ आ माल जाल इम्हर उम्हर कते होइ छै से तऽ बुझते त भइ यय तऽ आ इम्हर उम्हर के काज भेल फेर बच्चा जे छोट रहै छै ने तऽ नहि किछ भऽ पाबै छै की बुझलियै छोट बच्चा ला बड दिक्कत होइ छै की कहू
सुनू ने हमहुँ इहा कहै छी चलौ हिमाल जाल अछि हमरो महींष अछि गाय अछि बकरी सब अछि
खियोम अथी एहिबेर सभटा पाबैनसभ कतेक लेट भऽ गेलै
आहाँ से तऽ कहते छी से तऽ कहिते छी लेट भऽ गेल गेलै पाबैन स
हँ हँ बड लेट भऽ गेलै
ओर सब कहियौ अहाँ नया हाल समाचार
नया हालचाल की कहू सभटा पुराने यइ चैल रहल यै गाममे बड गर्मी यई कखनो हवा बहै या कखनो किछ बुझिय मुन तबा तबाह केने ये परसू बेर लागै या
हँ हँ से पता एअछि बजे नहि दैयाई है हँ सेत सहिए कहै छी अहाँ और सब कहियौ अहाँ
हँ आ अइ बेरस दू बेर स
पता एछ हाके अइबेर अइबेर जे जितिया जे अछि अक्टूबर मे छै
हँ हँ तैत तऽ हम कहलहुँं हें अक्टूबरमे यआहाँके जीतिया तैके बाद ये दुर्गा पूजा तहिके बाद य आहाँके दिवाल ली छईठ एहिबेर जे सबटा पाबैन लेट गेला की कहू ठण्डा मे बुझियौ छैठ हेतैऽ
ठण्डा मे छैठ फेर जितिया ले तईछै दीदी कि जे जितिया करै छथिन तनिका प्यास कम लगतै
एते गर्मी तऽ रहबे करतै तीन अक्टूबर क कहाँ ठंडा आबि जाइया बौआ
गाँवमे तऽ कनी ठण्डापन रहिते अछि न दीदी और सब कहियौ सौस ससुर ठीक छैथ
सभ ठीक छैथ भगवानके दयासँ ओर कहै छलहुँ हेँ कि आइ बैर जे अथि भेला बेर से दू बेर लगले लगले भऽ गेलैया एहि दुआरे
सुनु न हम कहै छलहुँ हमर बात सुनू न
हँ हँ
हम कहै छलहुँ हम कनि कटहर के अचार आम के अचार और करेला के अचार ताय सबके आचार भेज दै छी आउ न ककरो भेज देबै
हं ह नई देखियौ न ककरा भेजब कना भेजब से कहै छै आयब न हम अपने हम आयब अपना नहिअर
सुनू न पटुआ साग भेज देब
नहि नहि ई सब ई ई सब नहि भे पटुआ साग अपने बाड़ी में खुब यै आ बिरिया
सुनु न बिरिया भेज देब कुम्हरौरी भेज देब सेहो बनेलहुं हैँ मुरौरी भए ह मुरौरी भेज देब करैेला सब होइया की
हं हं करैला होइया से सब के कमी नहि अइ भगवान दया स स करैला साग सब्जी सब अपने उपजा क खूब खाय छी
यै हमर बात तऽ सुनू अहाँ झिमुनी भेज डेब झिमुनी होइया अहाँके
सबटा होइया भगवान के दया सँ सबटा होइया की कहू नहि खाय छी ओते साग सब्जी दूधे दही ई सब खाय छथिन साग सब्जी नहि खाय छथिन कनि मनि भेल तऽ खेलहुँ हमहीं नहि तऽ नहि खेलहुं की कहू बड्ड परेशानी यै हँ ददिया साउस छथि न
कहै छलहुं घी अछि अहां लग
कथी कहै छियै
गाय के घी और महींष के घी अछि नहि अछि त भेज देब हम
हँ हँ एहन अपेक्षता एहन अहाँके आवेश हँ हँ किया नहि भेज देब भेज देब
भेज देब
गाम घर मे देखैत छियै आब केओ भेटैय छै पहिलेके जमाना छलैया भार जाइ छलै दौड़ जाइ छलै आब किछ कतौ से किओ आबै छैय
ह सुनू न सुनू अहाँ ई क हम हम आहाके अरे हमर बात तऽ सुनू अहाँके हम हम आहां के घी भेज देब आमोट भेज देब अचार भेज देब मुरौरी कुम्हरौरी चरौरी चीप्स ई सब भेज देब हम ई सब बनेलियै और अहाँ ओ कथी कहय छैय पापड़ो बनेलियै आलू वाला पापड़ सेहो भेज देब
पाबै छी
अरे कोनु नैय बुजै छी बुजै छी तै दुआरे अहाँ ले हम भेज दैय छी ई सब अच्छा
कहला पहिले पहले जमाना मे लोक सभ सब एते एते बेन दैय छै बेन दैय छलैया आ आब कतौसँ बेन बेन एत तऽ लोग नहि खायत
हँ से तऽ बौआ दीदी अहाँ सहिये कहै छियै बेन आबै कतौ एतऽ सब त आब फेक दैय छैय लोक सब और सुनियौ न पेहले पेहले जमाना मे बेन
कीया किया होय छलय से की कहू आब के जमानामे किछो आबै छै बेन तिहार नहि आब की खेलत एकटा मिठाई के आब देख हमहीं सब नैहरा जाइ छियै नैहरा तऽ आबे कालमे एक किलो मिठाइ लऽ लेलौ आ सब के अपन अपना जेना पितिया साउस एकेटा छथिन पितिया साउस गाँवमे हुनका दऽ देलहु एकटा दोस्त छथिन हुनकर हुनका माँ के दऽ देलहु बस दू बी टका मे पहिले जमाना मे दलि पूड़ी दैय छलैया टिकिया दैय छल छलैया
पड़ुकिया दै छलै खजुरिया दैय छलै
हँ एते चीज दैय छलैया
आबके जमाना मे दैतो छैय सुनियौ न सुनियौ न आब के जमाना मे दैतो दैतो छैय और बेनो तिहार दैय लोग सब के तऽ ओ सब फेेक दैय छैय यौ दीदी
आब के लोग सब अलग दुनिया अलग लोग सब भए गेले की बुझलिए पहिले जेना कोनो बाते जीते नहि छैय की बुझलियै पहिले जमाना के जे बातचीत छलैया त किछ अलग बात छलैया आ आब के जमाना मे जे छैय से अपने दिमाग के लोग सब लेले अपने पढ़ल लिखल लोग सब रहे छैय पढ़ल लिखल बात विचार सब होय छैय आ पहिले जमानामे जे होइ छलैए तकर तऽ बाते जुदा आ छलैए चारि गोटा बैसे छलेया बातचीत होइ छलेया हर रंग के बात आबके जमानामे की छै सब फोन देखत सब फोन देखत ककरो स ककरो मतलब नहि
ये दीदी सुनियौ न हम कहै छि हम कहै छलहु पहिले के जमाना के तऽ अलगे बात छलै पहिले चौप मुुरही कचरी सब खाय छलै लोक सब
आ हमरा सबके बुझियो ओ बर्गर ओ पिज्जा ओसभ नहि नीक लागै य हमरा तऽ मुरही चॉप ई सब बड नीक लागे या की कहू मुड़हि